गोर लागै छियौ
खुब खुश रह की हाल छौ
सब बढ़िआँ छौ अपन कही
हमहहुँ ठीक छियौ
की करेबी
आदी दादी को सहमत नहि छौ
हँ ई बहुत बढ़िआं टब करली
बरी मेहनत लागल ह
हमरो रहै जे आब रातिमे ने गप्प हतै रातिमे नेटवर्क रहतै की नहि रहतै फेर बाहर जा बाहरमे शोर गु हल्ला हेतै तऽ ओहो लए अथी हेतै दिक्कत हेतै
ई नीक करली तू
हूँ की कहबौ बहिन घरमे काजके कमी नहि छौ हँ जन रहो पाचटा सबके बड़ी भात भुजिया दलियो बना कऽ
अरे बा
तकर बाद बुढ़ा बाज के लो खाना देलत हास ाम मे जोथिन तऽ खाय ल देबै तब ने हेबे आसा बैसल बैसल
जा
हँ त चलि गेलियै तन्नू चलि एलै ने घर
हँ हेलो
हाँ गे हाँ गे
आवाज काटि काटि कऽ आबै छौ न
तरन् तू निकली ना नेटवर्क मे
चैल जियो
हूँ
ठ अच्छा तकर बाद फेर नहेली कए बजे तब
हम तहन न जहिना एयलै ने डेढ़ बजे हम चलि गेलियै नहबै लए तहन कहलियैहाँके परेज देबै चच्चा तकरप हम परैसदेब नाबू न एक मोटा कपड़ा रहो बाथरूम मे गेलियौ तो सबटा कपड़ा सब धोलियौ नहेलियो ह आ बजरङग बली के गोरे लागि लेलियै कहलियै आइ चलि गेलऽ तू लंका आब छोड़ि दहक नहि कहत रमायण
हं ह तब एते लेट भए गेलौ
आ तते तरबा मे दर्द करे छौ ने जे मोन अकछ भए रहल छै माँ कहलखिन, किछु कनिक भुजि लिअ ने, फलाहार कऽ लेब। कहलियै, हमरा काटियो देथिन तऽ हम नहि जेबै ने आब। ठारभकऽ भुजे ले
हँ, तब भरि दिन ओ खड़ा रहल हेबि। पाँच जूनके खाना बाप रे बाप अथीए भए गेल हेतौ
तब माँ देलखिन भुजि कऽ मखान कहली तऽ अपनो लेलखिन हम कहलियै आ। फोन करबै तऽ ई बाजबो करथिन, कहलखिन नाम जाय छियैस, बैसऽ कर। जल
पूछि कऽ करै छी ने।
नहि, बीचमे गप्प कऽ लेथिन तऽ।
हँ, सही ने। नहि हम तऽ खेलियै तकर बाद कहलियै की हौ जाइ छी। आब सुति रहबै अभी त गप्प करते ने। करतै ने। तऽ सुतए रहियै फेर अचानक मच्छर काटलकै हमरा कहलियै। मच्छरदानी लगा लेली, तऽ सुतबे कनि नींद टूटि गेलै। नै लिअ, कहलियै आब दीदी। की कहलकै, या तऽ कनिटा गप्प कऽ लै छियै। हमरहुँ टाइम छियै तऽ बचले या।
हूँ।
लेकिन हमरा नहि लागै छै। एक सए अस्सी मिनट पुरतै हमर।
लेकिन सुनि सकैत छी तू कतबो।
से आब पता नहि।
किएक तऽ हमर करीब पचास साठि मिनट हम सुने ईसभ गप नहि होइ छ।
हँ। तब रजनी एतौ तऽ तू एभी अथियएमे सीधे?
हँ एते पञ्चमी दिन जबो हेग। की जेबै ओहिठाम हमर माँ त लागै छै मथे ने छै
की भेलै?
घूरि फिर के एके गप कहै छै। की जे पञ्चमी ते ताल नहि ने रहता से ठेमी दिन हम तऽ। हाटिए ने जेबय असगर केना करबै तऽ ठेमि दिना आब हइ आब कही
ले ए नहि तैयो तू चलि जइहे बुझलही? ए नहि कहे छै। की करबी बेटी ठिक से समहल्बिने ने दीदी थोड़े हेतौ ओतयसँ नीक रहतै ने। कए देबी कियकि मौसी फेर तकर बाद भूलि जाई छै सभचीज।
आ गेल छै। आ गेल छै मासुध उ छोटकी चाची आ आशी मिठ सभ चण्डिग्रह
बाह।
हूंँ।
रानु भैयाके तबियत ठीक भेलै की?
ह्म तबियतऽ ठीक छै।
हँ।
ल गेलै मधेपुरा रहा कहल दुनू क किया लए गेलिय गेट जोड़क के पूजा कराती कहलक कहलियै तऽ कहलक माते पूरा जानै छै
हे बली। नहि तऽ एहन तब दिन बनतियै जे जाहिमे दुनू अपन जा सकय। कियाकि जधि शुरू बेर मन्दिर जाय छै कोनो तऽ लोक अथी पूजा सभ करे छै ने
हम वहाँ। कहलियै की जे सुधा के कबुला रहे जे ओहि मन्दिर के फोटो देलके रहे लड़का के देखे बेर में आ अम त कलके हँ कोपली कहना हतै बियाह भए जेतय फेरब एही मन्दिर तऽ ह
तब अभी तू की सब खेलही
वह ची भए रहल छिय
अच्छा
मूगफली मखान
हँ रातिमे फेर खाना बनेबै सभ लए
उ नहि बुझली परसू परसु दिन मे बनेलियै रहे ने बड़ी भात तऽ रवि दिना तऽ ओझा ओझा जी तऽ बड़ी नहि खाई छौ तऽ सब त बड़ी भात झिंगा सब्जी कदिमा भुजलियै रहऽ तऽ अरबी के पत्ता रहै बाड़ी मे तऽ अनुज के नीक लागै छै ओकर पक - - कौड़ी त उएह पत्ता आनलियै ने ओकर पकौड़ी बनेलियै रहे तऽ कहलियै ओझा जी तऽ नहि खेते बड़ी ई नहि खाइ छथिन गाड़ि पर वएह पकौड़ी के चारि टा पाँचटा मे रस दए देलियै रहऽ हुनका ल अलग
हँ ओहो तऽ नीके लागैत छै
हँ तऽ ओ पकौड़ी किटुज कनिटा खेलकै ने पप्पा वला सब्जी तऽ कहलकै मम्मी के उएह सब्जी बनाना आइ भरे ल त कह ओ केना बन ओनि त जन सो बड़ी भात बनतो फेरो ओ सब्जी कते के खेतौ ना पुरुष सब के भोजे रहत अपना सब
हू आइ देखी तऽ पप्पो सब केँ नोत हेते कियै तऽ बगलमे एकटा नहि कहलियौ रहए
आँ
एखनो एतै तऽ पप्पो सबके नोत हेतै आब एक आदमीके दियएके केना दिअ
ह कथी केँ
ओ एकटा बगल में ने कहलियो रहे जे बूढ़ी माता अथी भय लेरे भाग गेले रहे तऽ नहि एले त ओकरे सा त बड़खी छियै अखना
अच्छा ह्म
तऽ मम्मी जे बनाबे
बुरा बर
सगरो सँ जे कपड़ा सभ बनलियौ ने तऽ ई लवरीदी सब कहलकै जे हे ग देख खा दिहे कपड़ासभ गेलियै लए कऽ एक घण्टा तक खूब ओतौके गपशप की केना होइ रहै गुड़ल ग कते मोन लागलै कहलियै तब कहलियै ओना तू लगमा से कहियो कतहु बाहर नहि ने गेलही रहे तऽ एहि बेर गेलही तऽ मोन लाग गेलो ठीके तऽ नानी गो के शिवाय की छै कहियो ने
जा
तैँ खातिर एहिबेर ओकरा खूब मोन लागलै खूब हँसी मजाकसभ होइते रहै ओते
हम तऽ बड़कियो दीदी कन गेल छिय बच्चामे बड़गो आ छोठियो दीदी कनि गेल छौ सिङंगारपुर खाली
ख हँ नहि तऽ लोकके घुमनासभ चाही की एना आब थोड़े घरमे रहै छै लोक बैठल एब एबे गेलियै दीदीके पूरा घर सब देखलियै दीदीके दिआद वादके घर सब देखलियै सबटा एकदम भयंकर भयंकर घर
हँ
जकर चर्ची ए ने छै
न छत के
छत हँ छते वला घर रहै सबके सबचीजके व्यवस्था गाइयो सब राखै छै ने
बाह
हँ सबटाके दुआरिपर गाय रहै छै
हू
खूब बढ़ियां अपने जमीन महादेव मंदिर छै बगल मे पोखेरि छै ओहिमे मोछ छै गजब लागे रहे सीढ़ी पर बैठके देखे मे सब सीन
ठीके मोन लागत हो ने रातम जाय सबके गाय एकटाे राखना चाही दुआरिप बुझलिय गौ माता के सेवा करब दूध अलग शुद्धके दूध खायब अपन सभ चीज नीक रहत
आ जदी फरी छी तऽ सेबो करी
ने न तऽ सब देवता के बास छै गो मातामे
हँ
हू लेकिन मेन छै कि जे एकटा किओ जवान जहन करण याद रहत तब ने उ नास तास आनै वाला सानी सब लगबे वालला
हँ कखनो ओकरा बन्हैयो ल जा
ह आ जनहर बाहर कालके कटे रहे छै
हँ से तऽ सही कहली
बुढ़ लोग अपना से बुझियौ ओतबा लोग के खाना गाड़ी पर टैंग के लय गेले बाल्टी मे भात सब कए क तैं कन्नैया नहि ले लै ल मजैना पहुँचे भग पहुँचाबै नहि खेतेप सभ खाइ छै ओते सभके खाना दएबै छै
इहो छै ने फेर घर आबह तब घर एतबा देर मे तो सब ढेरिक काज क लेते ने
हँ ओतहि गाछके तहन बैसि कऽ पतरिओ दए दै छियै
हँ
सब गाछके तर
तब ढेरिक से बर्तन सब लए जाय पड़ल हेतै तब गिलास पतरी पोनि
हूँ नहि पानि तऽ पम्पिंग सेट स लैछि ने खेतमे
अच्छा ठीके ओतय तऽ ओ अथी रहै छै
आओ तऽ पी ले छै ह त की समझ दे
भात आलू परवलके सब्जी
हँ
आब देखियै आगूमे मैना पञ्चमी आब रहल छौ एहिमे हमर छोटकी चाची एतौ
ह कै तारिख के छै यै
सत्ररह के शाद कहै छै छियै हँ सत्रह अगस्त त हँ अगस्त
किया तऽ ओहि दिना ओकरो उ पड़ै छै न ह दसनो भैया पड़ै छै ने छागर ओते साफ समोरा मे
अच्छा हँ
हमरोसकोपसखंथ दै छ
हॅ हमरो तीनो दियाद एहिठाम होय छै
पै छै लोक सावनमे नहि खाय छै लेकिन प्रसाद तऽ खाइते न छै
प्रसाद तऽ अथी रहते छै आ नन्दनी बुझही एते मधुश्रामनी पूजतौ
अच्छा ओकर की भेलै ने छै बाबू हैवला
हँ गे
ह नहि कतेक दिन भए गेलै जे
शायद आब देखही तऽ मधुश्रावणीके बाद सब भए जेतौ
ह
हू
तोहरा सबक मोन लागतौ नहि एकटा ब
हँ से तऽ रहतै
ह पेट बरकी टाके भए गेल हेतै
नहि गे देह दुबरायल छै तऽ एकदम छोट सनके ओहिस पैघ तऽ हमर लबली दीदीक लागैत छै बुझली से ओकर एकदम छोट सन के छै इधर फेर कहै छै कमजोरी भए गेलैए खूब ओकरा आ ताहिपर मधुश्रावणीके से तऽ ओ बीचमे गेलै इधर नहि गेलैए
नहि महीना महीना जाँच कराना चाही हर महीना डॉक्टर थोड़ी सब लै छै
न इधर से जेबो कोना करतै तत्ते रोड खराब छै जर्किंग सब छै ओहो ले डरे न हेतै रहै छै तंए खातिर कहलकै कि आब मधुश्रामनी भए जेतै न तकर बाद हेतै तऽ ओते सहरसे मे रहबै आ तब तऽ ओते रहिये कि छै मधुश्रामणी तक एते छियै
ओ
कहलियै चला इहो बढ़िए रहतै
हू
बस मधुश्रामणीमे हमरा सबसँ ओतेक सम्पर्कटा नहि राखै
हँ
बहुत बेज्जती करा लेलौ आब नहि मोन यऽ किट्टू एलो स्कुल स
नहि किटु कहां अयलौ तिन ब